ह
गोर लगैत छी
खूश रहू
कि हाल चाल बढ़िया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास अहाँकेँ
हमरो ठीक आइ
हँ।
ओर कि होइ छै
आर किछु नै सुत कऽ उठल एन
हू हू।
हूँ कतय छी आप कहलो बेर कहलो सुत क उठलो ह
ओ पढ़ाइ लिखाइ भऽ गेलै।
नै आइ एखन से भोर जेबै
ओ खेना पिना खेनाह कि खेलु ह हूँ
आ पापड़ इएह सभ छलै आ अहाँकेँ कि सभ छलै
हमर आइ व्रत छै सोमवारी अमावस्या।
ऊ इहोसभ होइ छै
हँ आ नास्ता कि लऽ गेल छलहुँ भोर मे गेल छली कोचिंग
ह ह गेल छैथ ओ
कि सभ लऽ कऽ गेलिये
अ ऐय रोटी सब्जी
कथी के सब्जी
कथी के आलू के आलू भिडी
उ
भैर पेट तरकारी छैलहूँ
हू पढ़ाइ लिखाइ होइ छै।
हँ होइ छै।
हूँ हूँ
हूँ हँ भेल छलैय
एईया।
कहिया कैल।
जाय छै
अ
ई केहन भेलै।
ए ठीक छलै
हूँ
ठीक छलै।
किछ ने
एह हू बनेलिये
हू
दीदी कतऽ ऐअ
दीदी घरमे होत
घर मे छै आओर
हँ।
आओर आओर किछु एकटा किताब लेबा कऽ छलै
कोन किताब।
हैत लेबाक छलै एकटा
हूँ
ह पाइ भेज देब।
ह
ह
कतेक किताब लेब
एकेटा से तऽ लेबा कऽ छलै खाली
हूँ।
हँ हँ।
आओर कतहु गेल छलहुँ।
कत कोचिग गेल छली कहाँ कतौ गेल छलियै
ह
निम किन टिकरी बनेलियै
नहि एखन टिकड़री देखैत छीयै टिकड़ी त बनलैए कनि आब गुड़के पूरी छै बाकि सामान सभ सरिया देलियै कनि म समान सभ वैह सभ सरिएलैए
कहिया जेतै।
पन्द्रह के छै टिकट
ओ भगाउ घरसे जल्दी
हूँ
हूँ हूँ हँ।
हूँ।
हूँ।
आओर अहूँके राखि देब टिफि
हँ राखि देब।
हूँ उ
टिकरी कनिए कनिए नीमकिन सेहो
ऊं
हँ
और किछ
ओ अहाँके कि ओकरा की सब बनल छलै
ऐ
की सब बनल छलै
कथी
खेनाइ मे ओकरा आरके
खेनाइमे भात बनल छलै दाल बनल छलै आलू बन्धा शिमला गाजर मिर्चाइ सभ द क भुजिया आओर बड़ पापड़
हँ
इएह सब खेनाइ भेलैए है भोरमे ईरोट की नश्ता बनल छलनि पप्पा भोरे गेलखिन तऽ करैलाके भुजिया बनल छलै से खेलखिन से सभ भेलैए आओर कहियौ अहाँ सब पढ़ाइ चलै छै ने बढ़िआँ से
हँ चलै छै
हू
हँ
जी
अओर कहियौ तऽ
हूँ
कतहु गेल छलै घुमय लए
नहि कतय जेबै घुमय
नहि
घरेमे छियै
ह
घर मे रहै छी
अच्छा आओर सब पप्पा कहि आएथि
पप्पा तऽ आइ भोरमे गेलखिन हेँ आ कलखन परसू परसू अथिन हँ काल्हि मंगल छै तऽ आब काल्हिहो आबि सकै छै नहि त क
राइतमे की सब बनते
रेट मे तऽ नया नुना हेतै हमर बिना नमक के आओर इमहर देखे छिय घिउरा छै घिउरा के भुजिया बनपे रोटी बनते
पराठा बनते
पराठा भुजिया आ टिकी निमकन बनबै त पत
हूं मीठाई तीठाई आइन देबै
आ
मिठाइ तिठाइ आइन देबै
हँ आओर कहियौ आओर कहियौ बिलाइर बजैया कतौ
हँ एकटा पोसने छियै हममे
हूँ गर्मी केहन छै
गर्मी एकदम गर्मी नहि छै ठीके ठाक छै
नहि छै गर्मी
नय भरि दिन तऽ एसीए मे रहै छियै
ए सी ए मे रहै छि
हँ
इम्हर तऽ कनि छै पानि तानि भेलैया उम्हर
हँ
ओ
ओमहर केहन यै
रेर लागल छै पानि नय भेलैया आइ नहि भेलियै काल्हि भेल छलै आइ नहि भेल काइल चाउमीन बनेने छलिया
आरौ तोरी
काईल खन चाउमिन बनल छलैया खेनाइ मे आओर राति मे फेर सब्जी छलैया बचल सब्जी रोटी आम इम्हर हमसभ चाउमीन खेलियै
पप्पा नै खेलखिन
हँ पप्पो खेलखिन एक बेेर चाउमिन खेलखिन तहन फेर खेनाइ खेलखिन रोटी सब्जी
अहाँ सब खेनाइ नै खेलियै अहाँ सब खेनाइ नै खेलियै
हम सभ कनि मनि खेलियै एक टा के रोटी पप्पा कनिये चाउमिन खेलै छलखिन्हे बढ़िआँ चाउमीन बनल छलै हए बढ़िआँ चाउमीन छलै बनल
ह
आओर कहि
हँ हँ सब ठीके छै जहिया बजा लै
सेह
ह
हँ देखै छियै तहन करै छियै जोगाड़ बुझबि एं
हँ करियौन
हँ छुट्टी एखन कैहा हेऽत
आँ
छुट्टी तऽ नहि हैत न
नहि छुट्टी तऽ नहि छै।
नहि छै पढ़ाइ करियौ मोन लगत टेस्टमे नम्बर एतै ने बढ़िआ
ह ह एकदम दूसो पार हेतै
स
ह ह
करि करि पढ़ाइ करियौ ठीक छै नहि करबै पढ़ाइ तऽ केना चलतै पढ़ पड़त ना
आ प
हूँ।
हेत ठीक छै
दीदीसँ बात भेल छलै।
हँ हँ।
आ
ह भेल छलै हया
ह। मारि पीट नहि ने केलहुँ हे
एकटासँ
दीदी से
दीदी से किया मार पीता
आ
दीदी से किया मर पित केरके
से ह
ओ हमरा लग मे रहैया ज मरि पीट करिय
नहि रहहि अहाँ लग मे
ह
कि सभ बात भेल छलै दीदी संगे
ह
ह आ
भोर मे भोर मे खेने छलै पनीर के तरकारी खेने छलै
बोर मे
ह
कहलको हा
हँ।
ह।
हँ काहने छै।
हूँ बसता हैं ओ
छै
उच्च हँ
ठीक छै तहन।
सेह
हँ राखू तऽ ने। राखू राधे राधे ठीक छै राख गोर लगै छै।
ओह
ब